हेलो
की हाल चाल
ठीक छै।
ठीक छै खाना सब बइन गेल
नै बनौली।
की सब बनेलौं की सब बनेलौं?
बनेलौ यऽ चावल, दाल, भिंडी कऽ भुजिया। झिंगा के भुजिया।
हँ सुनलौ कैल अहाँ बड़ा सुंदर बनेलौ रहौ आलू भैर कऽ।
अच्छा नीक लागल रहे?
हँ बड सुन्दर लागल।
अहुँ खेलौ औतऽ की?
ह्म हमरो देले रहिय हमहुँ खेलु रहौ। उ
अच्छा चाय हम बनबैत छी चाय पियअब?
चाय ककरो देब बच्चा देब बजा देब तऽ पी लेब। बच्चा दिआ भेजा देब तऽ पी लेबै। आबऽ-आबऽ छी कनी हम। हँ चलेबै नैहरा जायके मोन नै करैया? पप्पा जी हेथिन मचान पर।
कनिटा हुनका भेज देबै।
अच्छा जाउ तऽ जाउ बाबा कऽ कहबै बजबैया। जाउ न चाय पियलै बजा देया। जाउ बाबा के कहियौ तऽ चाय बैन गेलै की?
हँ तऽ नहैरा अहाँ लए जेबै की?
ऐ हँ जैब तऽ गेल न जाउ। हँ नैहरा किए नै लऽ जेबय कहिया जैब।
जखन लए चलू।
उम तऽ चलू की कहै छै अथी में। दिवाली में जैब?
दीपावली तऽ अभी ढेरी दिनऐ।
तऽ तहन चलू रक्षाबंधन में। रक्षेबंधन में चलू ठीक रहत लेकिन धार के पइन जे बैढ़ रहल यै।
धारके पइन भैरि तऽ हमरा धार सँ की मतलब यए।
हँ तऽ जैब कुन दऽकऽ अही दक
हमरा नहिरा जे में कुन धार पकड़ैए?
देखियौ गाड़ी यऽ हमर खराब। बुलौल जैब त एना क धार टपले न जेबै नहर दऽ तऽ नबटा अडी पर दऽक।
तु हमरा गाड़ी नै मिलैएत दोसर अहींन भरोसा छी।
गाड़ी उम्हर कतऽ भेटत ओय रस्ता में। आ रिजर्व करबै तहन हैत हँ नया नगर मन्दिर
रिजर्फे कए कऽ मिलत न आँय।
नया नगर मंदिर देखलियै इम्हरसँ।
कहाँँ गेलौ यऽ पाँच सालसँ।
अरे तोरी के। मतलब एतबी देहराके बगल में नया निउ मंन्दिर एखन तक नै गेलू यऽ।
नै गेलौं यऽ किछ कोबला पाती यऽ तै दुआरे नै गेलौं यऽ
बड सुन्दर मंदिर बनलै अय ठाम एक नम्बर एक नम्बर मन्दिर नै मोबाइल पर देखलौं गेल त हमहू नैय छी। मोबाइल पर बड़ सुन्दर मन्दिर बनलैए मोबाइले पर देखाबैत है। ओ मम्मी पापा सँ गप्पो भेल।
रातिमे तऽ भेल रहए अभी तऽ नहि भेल यए।
ओ की की कहहि रहथिन
ओहिना चाय पी लेथिन चाय बनि गेलै।
अच्छा आबै छी चाय पी लबै आबै छी। कनि बच्चा दिअ भेजबा दिय।
दूध लए कऽ एलखिन ने हुनका कहैत रहियै चाय पियै लए।
ओ कनी बच्चा दिय भेजबा दिय
आ बच्चा जायत तऽ ने बच्चा कुम्हर यए पता नहि।
डेरी तऽ खर ओ सब यऽ। त म घ आर जब?
मङ्ंगवार हँ चलि जेबै।
हरियर चूड़ी जे कहहि रहिय उएह चूड़ी लाबि लेतियै। बादमे सावन समय भेटत कि नहि भेटत कोनो गारंटी कोनो ठीक छै। हरियर चूड़ि लेबै तब हेतै।
ओनो जानैए ने अक्षितके आधार सुधर बनै छै।
अच्छा
हँ साब? अपटू अथि अप टु डेट करनाइ छै। बचपनेके छी ने।
उमर मे भए जेतै।
मङंगवारमे भए जायत पोस्ट ऑफिस।
टको लागै छै कि पायो पायो कौड़ी लागै छै।
सुनैत तऽ छी अढ़ाइ सए लागैत यऽ।
ओ दू सए तऽ ओतौ लागै छै सनबरसो पोस्ट ऑफिसमे।
दू सओ,
ओतऽ दू सए लागै छै तऽ एक सए टाका तऽ तेलोमे लागि जाइ छै। तऽ तब एसने कढ़ाइसँ एते ने फायदा यऽ।
हँ
हूँ?
हँ गै बाबू एहि बाबाक च द ही ते पीहुू।
आ की सभ बनि रहल छैय भोजन भात दालि झिंगा।
कहलहुँ जे।
आ पढ़ै लए गेल बच्चा बच्चा सब पढ़ै ले गेल रहै कि ने।
हँ गेल रहए।
ह पिहू एला
हँ
ओ मधु सँ गप्पो भेल कि? ओकरो मधु सँ कोनो गप्पो भेल?
कहाँ भेल यऽ?
ह्म्म, भाईजी सब कहिया आबै छै?
हमरा नैय पता यैऽ भायजी कहिया आबै छथिन? पप्पा कहलखिन जे ओ बेंगलोरसँ से उनतिसके टिकट रहै आब तऽ दिल्ली एलखिन यैऽ तऽ आब तऽ उनतीस कऽ नैहिये न एथीन?
तऽ?
एक दूइ के एथिन। एक तक साइद तऽ।
टिकटो हैत तैं ने, बंगलोर सँ दिल्ली एतै, दिल्ली से उमहर। ट्रेन तऽ दिल्लिये दकऽ एतैन, तऽ ट-ट्रेन ओहैऽ हेतै, ट्रेन ओहैऽ हेतै।
ओ हमरा नैय पत
हं तऽ दिल्ली में आब चैल जेतै।
आब कहिया एथिन? हमरा नैय पता यैऽ।
ओ।
दीदीे क फोन करब, पूछब तब न।
अच्छा। माछ ओई दिनका बड़ा सुन्दर रहै। जस्ल-जसला माछ बड्ड सुन्दर लागै रहै। ओ सैध गेलौ सबटा?
त की करतौ? आई तक चैलतिये की?
आहा, एहने माछ भेटैऽ तऽ खाइ में कोनो दिक्कत नैय, फेर चल एतै तऽ लैऽ लेबै डेर्ह दू किलो। महगे बड़ दै छै, दू सौऽ टका किलो।
हँ, महगा देते याऽ।
आ मौउस खाय के मोन करेयऽ त तते महग छै, सात सौऽ आठ सौऽ टके, ओई स निक चाइर किलो माछ भैऽ जेतै।
कहियो धिया-पुता के तऽ चाही न?
मौउस खेतै?
हूम्म।
अच्छा बुझू मौउस खायके चीज छियै? एतेक महग चीज, हँ?
धिया पुता तऽ खुजिते रहै छै।
ओकाऽ सबके कहियौ न माछ खाउ, बुच्ची अहॉं सब माछ खाउ। नैय खैब मऽ-मटन आ चिकन तिकन सब। ओ सब खराबिओ करै छै, मऽ-हॉं। इहो क-चाय ब-छैन गेलै तऽ भेजबा ने दिअ चाय कनिटा पी लेब।
हॉं।
हॉं।
ऐंऽ?
बारिशो होइके सम्भावना छै की?
दस बुन तऽ परोल यऽ।
ऊपर मे किछो छत पर किछो लार लैऽ नै न छियै?
कहाँ लारलौं? सुब-भोरे कहैत रही जे गहूँम धुएब, भाग-भाग नै
नै-नै नैय धुवाबू नैय धुवाबू, आइ काऽ पुछलियै दूध बाली के जे धार में पइनो छै? कहलकैे भैय भैर छाती के पईन होइ छै।
हँ, भइर डाँढ सँ ऊपर कहलकै हैया।
आ पानि परबे
पीहू ह हुनका बजे दूध ले।
लेकिन दस बूँद पानि पड़ले छै तऽ कोन ठीक छै, फेर पड़ि जेतै राइतो मे। कखनो पड़ि जेतै दिनो मे, खुर्सी गहुँम देतियै खराब भए जतिये य। गड़बड़े रहै, भाय तह दिक्कते हेतै।
हँ दिक्कत तऽ भइए जाइ छै, बारिशमे तुरत उठायब ओ आब बैशाब न छ।
आँ।
मेन पानि पड़ि जाइ छै तऽ उठा बैसााब फेर भए जाइ छै ने।
तब बहुत दिक्कत छै।
दिक्कत होइ छै।
ह गहुँम सुखायल छेबे करै तऽ की दिक्कत छै, आरामसँ सब
नहि -नहि आओर चाही ने बरखीमे, जँ पूरीके भोज करथिन। तऽ गेहूँ चाय
ह हां मम्मी के बड़खी में त चाही।
आ मम्मीके बरखी छियै ने।
ऊं।
तिन कऽ नो केस भेल आ चारिे के बर्खी।
ओ। बड़खी मे की सब प्लानिंग छै गे, भोजके।
पता नहि कहै छथिन जे पूरी क कटहरके सब्जी, पुलाव, दलिया।
पूरी, कठहर के सब्जी, पुलाव। दलिया, हमरा बिचार से तऽ जिलेबी भए जाएतऽ आरो बढ़ियां।
हँ जिलेबियो, खीरके रसगुल्ला, जे हुए देखियौ। जे हुए देखियौ।
ह। पुरी, कटहल के सब्जी, पनीर आलू परवल, दलिया, ऊ जिलेबी, दही, चीनी।
हूँ आ प्लाव छोड़ि देली ए।
पलाउ- पलाउ नै, पलाउ नै दियौ।
नै।
पलाउ के कोन काज छैै।
रायता, या चटनी किछो।
रयता नहि सलादे, ओते आदमी थोड़े रहतै। रायता देबै र
हुँ, जे हुए आब एखन अयथिन तब ने।
हँ पियाज सब तऽ तते महग भए गेलै ने, मत पूछू। प्याज सब भए गेलै चालीस टका, पचास टका।
पापा तऽ कहलखिन जे बाड़ीमे जे ओ कटहर रहै छोटका, सँ ओ पाकि क गिर गेल।
आनल कै।
नै हो तऽ कौआ मैना सब खे गेल अँठी खाली फेकलऽ ऐ।
त आँठी भेटलय?
खाली आँठी रहे गिरल।
ओन
कटहर खे गेल।
अच्छा बानर खे गेलै। चिड़ैयो-चुनमुनीके भोजन हेबाक चाही की नै?
आँ
चिड़ै-चुनमुनी जे भोजन नै करतै तऽ ओकर में पाकैल छोड़ले रहियै ओहि दुआर ने जे कटहर में एकटा जे पहिलुक बेर पैक जेतै कटहर तऽ गाछ महैक जेतै तहन ऐगला बेर से बढ़िआँ जकाँ फरतै कटहर। त से ते भे गेलै। त पाकलै पाकतै तऽ ओ गिरबे करतै न
हूँ
तऽ तीन टा आरो रै ओकर की आल चै?
आब हमरा की पता?
हँ, आय जेबै बाड़ी घुमै ले? ऊं?
आँय?
बाड़ी घुमऽ लेल जेब?
हँ, चैल जेब।
तहन सबेरे सकाल नहै-नाहबू खाउ आ नै तऽ पहिले चलू नहबै-खाय सऽ पहिले। खाना बैनिए ने गेल यै?
हँ, बैनल तऽ नै यऽ सब्जी चढ़यल यऽ रोटी- चावल बनेब।
हूँ, सब्जी बनल
एकटा सब्जी भे गेल ये एकटा चढ़ल ये। चुल्हा
मोवाइल फयदाकारक होइ छै कि हानिकारक?
एं?
मोबाइल सरकार जे नेट देलकैए त फयदा कारक छै कि हानिकारक?
चे कैह दियौ।